नमस्कार, नमस्कार। सभ ठीक छै न।
हँं सब ठीक छै, अहाँ बताउ की हाल-चाल।
हँ हमहुँ ठीक छी। आज हम एकटा विषय पर बात करय चाहैत छी।
बिल्कुल।
कल्हि बहुत दिन बाद अपन गामक पुरान हिस्सा घुमय गेलहु। तखन बहुत किछु बदलल-बदलल लगल।
ई बात तऽ सही अछि। आइ-काल्हिक गाँव पहिने जँका नहि रहल।
हँ हमरा याद अछि, बचपन में साँझ होतै। लोकसभ चौपाल पर जमा भइ जाइत छल।
हँ ओ घण्टों गप-गप्प सब। चलैत छल, आब ओ दृश्य बहुत कम देखाबैत अछि।
मोबाइल पर व्यस्त रहैत छथिन।
सही कहलियै, तकनीक बहुत सुविधा दैत अछि। मुदा किछु पुरान आदत सेहो, धीरे- धीरे गायब भऽ रहल अछि।
'बिलकुल' कैलही हम देखलहुँ जे, बहुत घर पक्का भए गेल अछि।
'बिल्कुल' आर्थिक स्थितिमे, सेहो बहुत सुधार आयल अछि।
हँ सड़क, बिजली, आ इंटरनेट, सेहो पहिनेसँ बहुत नीक भेल जायत अछि।
'बिलकुल' पहिने छोट -छोट काज लेल, शहर जाय पड़ैत छल, अब बहुत काज गाँमे भय जाइत होय।
हँ, मुदा एकटा बात हमरा खटकल!
की बात?
पहिने पड़ोसीक घर बिना बतौले जाइत छलू। आब लोक पहिने फोन करैत अछि।
हँ, ई बात तऽ 'बिलकुल' सही अछि।
हँ, पहिने लोकसभक बीच अपनापन बेसी महसूस होयत छल।
हँ, मुदा आब जीवनक गति तेज भए गेल अछि, सभ अपन -अपन अपन काजमे व्यस्त रहैत छथि।
'बिलकुल' काल्हि स्कूलक पास से गुजरेलु, तखन अपन बचपन याद आबि गेल।
ओहि समयक मजा किछु ओयर चल।
'बिलकुल' छुट्टी होते ही पूरा टोली खेलै निकली जाय छल।
'बिलकुल'। आब बच्चासभक हाथमे, गेन्दसँ बेसी मोबाइल देखनेैत अछि।
'बिलकुल' समय बदले अछि, मुदा किछु चीजक कमी महसूस होइ त अछी।
हँ, सही बात। विकास जरूरी अछि, मुदा पुरान सामाजिक सम्बन्ध सेहो, बचल रहबाक चाही।
हमरा लगेत अछि जे आधुनिकता- आ परम्परा, दुोनूक सन्तुलन जरूरी अछि।
'बिलकुल' नयका सुविधा अपने मुदा अपन संस्कृति ओ अपनापन नहि छोड़त।
हँ, आखिर गाँवक असली पहचान केवल मकान आ सड़क फक नहि, बल्कि ओतुक लोकसभक होइत छथिन।
एकदम सही कहलियै। जो अपनापन, सहयोग, ओ मेलझोल बचल रहल। तऽ गामवक असली खूबसूरती, सेहो बचल रहत।
सही कहलउ बदलबा आवश्यक छथि। मुदा अपनन जुड़ीसँ जुड़ल रहनाइ सेहो ओतेक महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल। शायद, एहि सन्तुलन गामक भविष्यके आओर सुन्दर बना सकैत अछि।
हँ, एकटा बात आरो ध्यान देलहुँ। पहिने गाँंव में लोक सबहक एक- दोसराक सुख- दुःख में बहुत जल्दी। जुटी जाइत छल।
बिल्कुल, जो ककरो घरमें विवाह हो। उपनयन हो, अथवा कोनो अन्य कार्यक्रम। पूरा टोला सहयोग करे पहुँचि जाइत छल।
हँ, आब बहुत काज बिना। मजदूर रहने पूरा भय जाइत छल।
सही बात, लोकसभ अपन समय दैत छलाह। श्रमदान करैत छलाह, ओ कार्यक्रमके सफल बनबैत छलाह।
हँ आब ई परम्परा। किछु कम होइ जाइ रहल छल।
हँ, मुदा पूर्ण रूप से समाप्ति नहि भेल। बहुत ठाम आइजो। सहजोकता भावन जीवित अछी।
हँ ई सुन के नीक लागल, कियाकि सहयोग गाँंवक सबसे। एक शक्ति रहल अछि।
एकदम सही, शहर में लोक सब नजदीक रहितो दूर-दूर रहैत छथि। मुदा गाँवमें, दूरी रहितो अपनापन महसूस होइत अछि।
बिल्कुल, कनि खेत दिस सेहो गेलो।
ओते की परिवर्तन देखलिय।
पहिने बेलसँ ओ खेती होइत छल। आब बहुत ठाम ट्रैक्टर आ मशीनक प्रयोग। होमै लागल अछि।
हँ, कृषि में तकनीकक उपयोग बढ़ैत अछि। एहिसँ समय ओ मेहनत दुनू बचैत अछि।
हँ। मुदा बैेलगाड़ी देखला पर जे आनन्द आबै छल। ओ आब कमे देखायल अछि।
सही कहली, किछु चीज केवल सुविधा नहि। बल्कि स्मृति सेहो होइत अछि।
काल्हि नदी किनार सेहो गेलहुँ। बचपन में ओते नहायत छेला। माँछ पकड़ै छलू।
ओ मित्रसभ सङ्ग घण्टो समय बितबैत छलहुँ।
हँ, ओ समय यादके मन खुशी भेल गेल।
बचपनक स्मृति सभ सदिखन विशेष रहैत अछि।
बिल्कुल, एकटा बात हमरा आरो बुझायल। पहिने लोकसभ मनोरञ्जन लेल एक-दोसरसँ भेटत छल।
बिल्कुल, अब मनोरञ्जनक साधन बहुत बढ़ि गेल अछि।
हां, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, वीडियो सब किछु उपलब्ध छै।
मुदा एहि कारण प्रत्येक बातचीत किछु कम भइ गेल अछि।
हमरा लगैत अछि जे गपशप सेहो एक प्रकारक कला होइत अछि।
बिलकुल, बातचीत से सम्बन्ध मजबूत होइत अछि।
काल्हि बाजारमे गेलहुँ तखन देखलहुं जे नायका नायिका दुकान खुलि गेल अछि।
हां, गाँवक बाजार सेहो बहुत विकसित भए रहल अछि।
हँ पहिने बहुत सामान शहर मे आनय पड़ैत छल।
अब अधिकांश जरूरी वस्तु स्थानीय स्तर पर भेटि जाइत अछि।
हँ ई परिवर्तन निश्चित रूप से सकारात्मक अछि।
हँ विकासक लाभ लोकसभक जीवनके आसान बनबैत अछि।
हँ मुदा विकासक संग परिवर्तनक ध्यान रखनाइ सेहो बहुत जरूरी अछि।
बिलकुल पहिने गाममे बहुत रास गाछ वृक्ष देखाइत छल।
आब किछुठाम गाछक संख्या घटल बुझाइत अछि।
एहि कारण वृक्षारोपण पर ध्यान देनाइ आवश्यक अछि।
हँ कियाकि प्रकृति आ गाँवक सम्बन्ध बहुत गहरा होइत अछि।
सही बात अछि हरियर वातावरण गाँवक सुन्दरताक महत्वपूर्ण
हँ एकटा रोचक बात कहु
जरूर कहु
जखन हम छोट छलहुँ तखन लोकसभक मौसमक अनुमान अनुभव सं लगा लैत छल।
हँ। बुजुर्ग लोक आकाश देखि के कहि दैत छलाह जे काल्हि बारिश होयत कि नहि
हँ, आ मौसमक जानकारी मोबाइल पर भेटि जाइत अछि।
तकनीकक ई लाभ निश्चित रूपसँ उपयोगी अछि।
बिलकुल, मतलब नयका आ पुरान दुनूके अपन अपन महत्व अछि‌।
एकदम सही। समस्या तखन होइत अछि जखन हम एकटा चीज लेल दोसरकेँ पूर्णरूप से भुला देैत छी।
हँ, हमरा लगैत अछि जे आने वला समय मे गाँव आरो बदलि
निश्चित रूप से बदलत शिक्षा, तकनीकक, ओ रोजगारक अवसर बढ़त। स हेलो!
मुदा आशा करै छी जे, गाँवक आत्मा नहि भेलइ।
बहुत सुन्दर बात कहलियै।
कियकि गाँवक पहचान, केवल भवन, सड़क हँ, बजह नहि होइत अछि।
हँ, बल्कि ओतुक लोकसभक सरलता, सहयोग, अपनापन ओ संस्कृति होइत अछि।
हँ, जे ई मूल्य बचत रहत, तऽ ओ गाँव कतबो आधुनिक कैक नहि भए जाय। ओकर विशेषता बनल रहत।
'बिलकुल' एहि सन्तुलक कारणे गामव भविष्यमे, एक सुन्दर जीवित आ प्रेरणादायक स्थान बनल रहत।
सही केहलउ, एहि सतुलनक कारणे गाँंव भविष्य मे, सेहो एक सुन्दर जीवन्त आ प्रेरणादायक स्थान बनल बनल रहत।
एकदम सही, ओ शायद एहिह कारणे जे व्यक्ति कतबो धूरी जल जल ओकर मनक एक कोना सदिकन अपन गाँवक स्मृति से जुड़ल रहत। त छी।
'बिलकुल'। आज हम एकटा आरो बात पर चर्चा कैत करय चाहैत छी।
की बात पर?
काल्हि हम सोचैत छललू, जे जीवनमे सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा दोसर लोको से नहि, बल्कि अपन कालि स्वरूप से होइत अछि, कियाकि इ बिकास तखन होइत अछि, जखन बि दिक प्रतिदिन स्वयं के बेहतर बननै केर प्रयास करैत अछी।
बिलकुल जी! कियाकि जो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोट सुधार सेहो करैत अछि। तऽ समयक संग ओ सुधार एक पेघ परिवर्तन रूप धारण कर लेत अछी।
हँ, सच कहु त बहुत लोको सफल होइ चाहत अछि। मुदा स्वयं के बदलवा कठिन प्रक्रिया से गुजलेल त्याग नहि होइ छथि।
जबकि आत्मा विशाक्त अछि। अर्थ होइत अछि जे, कमजोरी के पहिने। ओ एककरा धीरे -धीरे सुधारक प्रयास करनै।
हमरा लगैत अछि जे, आत्मविकासक पहिल चरण आत्म जागरूकता होइत अछि। कियकि जखन धरि व्यक्ति अपन स्थिति! नहि बुझत, तखन धरि सुधार सम्भव न अछि।
बिलकुल। ओ एहि लेल समय समय पर स्वयंसँ क्वसचन करनाइ बहुत जरूरी होइत अछि। जे हम कोन दिशामे जा रहल छी।
बिलकुल। काली हम पढ़लहुँ जे सफल लोकसभक क नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत छथि।
हँ कियकि पुस्तक केवल जानकारी नही दैत अछि बल्कि सोचबाक तरीका सेहो बदल दियत अछि।
सच कहू तो बहुत लोक मोबाइल पर घंटो समय बिताबैत अछि मुदा अपन ज्ञान बढ़बै